हेलो
हँ चाची गोड़ लगै छी।
खुश रहु बौआ की हाल समाचार।
ठीक अछि अपन कहियौ ठीके छैय तबियत।
ह ठीक अछि अहाँकेँ बौआ ठीक ऐछ
हमरो बौआ ठीक ऐछ
की करै छलौ है
एखने चाय पीलहुँ हें। बौआ के दूध पिया के एलहुं हें चाय पिलहुं हें।
चाय पिलहुँ।
हँ अहा सबके भऽ गेल जलखै।
हँ हमरोसभके जलखै भऽ गेल।
हँ की सब की सब छलै जलखै मे।
जलखैमे छलय अहाँके एखन छलय चूड़ा भूजल।
हूँ
आ चाय छेलेह
वा
सएह सब छले आओर कह यौ अहूँ तऽ सुनलहुँ पथरी अय पेट मे।
ह हमरो भऽ गेले पीत्त के थैली मे पथरी आब देखियौ की होइ छैय कहलक तऽ ऑपरेशने करबै ले डॉक्टर।
हँ तऽ पी्तक थैलीमे हयत तहन तऽ पेटके अहाँके ऑपरेशन कऽ कऽ पीतक थैली निकालिए देत। किए तऽ हमरो तऽ सएह छलै भऽ गेल। तऽ ओ निकालि कऽ तऽ हटाइए दैत छैय देहमे तऽ किछु नहि लगैत छैय जे छैय। बुझलियै नहि डेरायब भऽ जायत बढ़िआँ जेना भऽ जायत नहि लेब टेंशन। दिक्कत तऽ होयइते छैय।
बड़ दुखद बड़ गर्मी यै।
हँ बर साँसो नहि तेजसँ लेल जाइए नस जोरसँ साँस लेबै ने तऽ अहाँके पेट दुखाए पाँजर दुखाए लगैए किय तऽ चइरठ उन भेल रहैत छैय ने चारिठन अहाँके कयने रहैत छैय।
हॅं भोर क पेट उठब तऽ पेट मे ऊपर दीस से हल्का का के दर्द करत फेर पीठ दिस दर्द करैये आब स्टार्ट भ गेल।
पेट सभटा दर्द करत जेहन जल्दी करा लेब तेहन नीक रहत। फेर ऑपरेशन जखन करायब आ पथरी थैेलीके तऽ दूध नहि पीब दही खायब आ दूध नहि पीब दूध पीब तऽ खराबी करत हँ तऽ एखन नहि करेब बौआ के हु दियौ कनि नमहर छओ महीना होअ दियो बौआ के पांच छः माहीना के बाद करा लेब किएक तऽ बड़ दिक्कत तऽ होइते छैय बड़ होइते छैय। हमरा तऽ अपने तीन दिन होस पिटलमे रहलहुँ एक भरि राति ऑक्सीजनेपर रहलहुँ। तखन फेरो तीन दिनपर छोड़लक तऽ की कहै छी। अहाँ कहाँ दनि तऽमे मिथिला पेन्टिंगोसभ बड्ड नीक बनबै छी।
हँ एखने शुरू केलहुँ हँ करे तऽ छलहुँ हेँ चारि सालस।
चारि सालसँ करैत छलहुँ। तहन तऽ पूरा भऽ गेल होैत अहाँके बढ़िआँ जेना सीख गेल हयब।
हँ पूरा भऽ गेल अछि लेकिन वएह बौआ छोट छै ने त समये के अभाव छैय ताहि के कारण नहि भए पाबै छैय।
से तऽ भइए जाइ छैय नहि होइ छै दिक्कत होइ छैय ने हमरो किए तऽ आयल अइ मझली बेटी उएह ऑपरेशन करेलहुँ त उएह मझली बेटी आयल ओकरो छोट बच्चा छैय। ओ बच्चा लक ओहो बड़ परेशान रहैत छैय हम तऽ लेलो नहि होइय जे हम एखन कोरो काख लेबाइन तऽ कि करबै बुझलियै तऽ सएह अछि तहन तऽ अही कहब जे केना की अछि नहि अछि दाइ अहाँकेँ ठीक छथि।
हँ दाही ठीक छथि कलखना गुरिया माँ के रहैब बड़ खी एकोदिस्ट। हँ त। ओ काल्हि एहिबेर सभ एक मतलब सभ जाना नहि केलके सभ अलग अलग केलकै हँ सभ अलग अलग केलकै अपना अपनामे।
अपना अपना अलगे अलगे सभ केलखिन ह तऽ की केलखिन अहाँकेँ दाई बाबा।
हमर दाइ बाबा केलथि हे भात भात दाल के भोज छलियै संग मे माछो छललियै।
बुझियौ छल हए तऽ उएह दालि, भात, बड़, बड़री तरकारी सात रंगके तरुआ सेहा सभ छल हेतै ऊपर स माछ दहि
माछ छलए दही छलए एतेक नीक ओ जे कोहा वाला दही होइया से दही छलै ह से दऽ अपन अपन भैस के छैलऽ
बुझिय अपना महीष केँ तऽ दही तऽ नीक होइते हेतै।
ब्राह्मण सभ माछ से बेसी दही खेलखै।
बुझियौ तेक दही नीक रहै ओहन दही कतय भेटतै कतेक महीष के दूधके दही।
ह अहाँ सभके कतय भेटत अहाँ सभके तऽ।
छैहे नहि हमरा सभके कत कतयसँ दूध ओहन भेटत हमरा सभकेँ तऽ उएह पैकेट वला दूध भेटैए नहि खायल सन कऽ नहि पील सान कऽ रहैए
ह बुढ़िया माँ के बड भाग पाँचटा बेटा आ पाँच गो कम से लगेया एक सए से बेसी ब्राह्मण खेलकै आ सभ घरमे सभ रंगके चीज
सभ रंग के पाँचो बेटा छै तऽ पाँचो बेटा घरमे तऽ पाँच रंग होइत हेतनि किया तऽ भाग बुढ़िया माँ के पाँचटा बेट। तटा तकर कर्म जे होइत हेतनि करैत हेतनि तऽ बड़ नीक लगैत हेतनि
ओ जे बड़का पप्पा छथि ह हुनको घरमे माछे भात रहनि तऽ हुनका घरमे राति मे रहनि। आई जे छथिन बड़का दादा हुनका घर मे रहनि पूरी सब्जी नहि नहि हुनका घर मे पूरी सब्जी सभ रहैन राजभोग रहै रसगुल्ला ह पूरी सब्जी दाल फ्राइ मटर पनीर आ राजभोग ओ कि कहै छै अथी रसगुल्ला लालमोहन हुनका ठाम पाँच टा तीने टा चारिटा रहैत छनि हुनका एहिहिठाम कि।
तऽ अपन तीने चारि टा अपन पाँचटा ब्राह्मण गानि कऽ खुअबैत हेथिन तऽ अपन दस रङ्गके करैत हेथिन कि मिठाइ
हँ फेर हन। को अंगना मे छोटको दादा अंगना मे रहै पूरी सब्जी दाल फ्राइ सजमनि भुजिया कीमा भुजिया तहन फेर हम जिलेबी रहे ह जिलेबी से दही चिन्नी। फेर काकिया जे अछि छोटका बाबा ह हुनका अंगनामे रहनि भात दालि सभ सभ सभटा सब्जी रहे तरुआ पाँच पाँच रंग के तरुवए रहे के तरवार रह है कन स आलू तरुआ रहै परवल रहै आओर दूटा तिलकोर रहै। पापड़ रहै हँ बर रहै
तहन तऽ हुनक हुनका जे बेटा के हुनका बेटा के जे। बिआह भेलनि हैं एखन तऽ ओ बेटा पुतहु तऽ नहि खेने हेतनि बरखीके
नहि बेटा पुतहु नहि खेलखिन त दुआरे पुतहु चलि गेलखिन आ अपन गाव
पुतहु चलि गेलनिनि।
ह अपन गाम गेल छलन एखन हुनकर भायो सभ आयल छनि आ तऽ बखीयो छलै तऽ बड़खी के अन नहि खेथिन ह ताहि दुआरे ओ नैरा चलि गेलखिन आब एतै तऽ फेर
तखन करती तहन अपन मधुश्रावणी पञ्चमी कतय पूजतनि।
मधुश्रावणी पंचमेी अपन गामे मे नैरे मे पुजथिन ओ
तऽ कहिया मधुश्रावणी पञ्चमी शुरू होइए।
मधुश्रावणी पंचमी लगे तीन तारीख से शुरू होइया कि सावन तीनेसँ चढ़इ छै।
तीन अगस्त स
ह
आब की हेतै एहि बेरके नहि बुझल यऽ एहिबेर बहुत लेटसँ छै
मलेमास बीचमे पड़ि गेलै ने मलेमासमे सभ एकटा आगाँ भ जाइ छै एहिबेर दुर्गो पूजा तऽ होयत लास्ट अक्टूबरेमे जायत
हँ एहिबेर सभटा आगा भऽ गेलैय लास्टमे छै एहि बेर
तऽ दुर्गाजीके छागर सभ किना गेल
नहि एखन कहाँ किनले छागर।
नहि किनै ल
नहि, नहि किरएल या
एखन अहाँकेँ झाजी कतऽ छथि
झाझी तऽ हैदराेबाद मे छथि की कहू हुनके लऽ कऽ मन परेशान ह कोनका पहिने न पहुँचै छैनिका तुका।
तहन किया जा दै छियनि तहन गामे मे किएक नहि कहै छियनि रहता तऽ गामो मे त आब एकसँ एक लोक बिजनेस खोलि लैए दोकान खोलि लैय कोचिगे खोलि लेता तऽ ओहि सभमे तऽ नीक रहत पढ़ेबै अपनो तऽ पढ़ल लिखल छी तऽ अपनो पढ़ायब। आ झाजियो परहेथिन
जेब तहने एखन कहलखिन चैल जाइ छी किछ दिन कमा लेब तऽ ठीक रहत।
नहि कहै छै समांग रहतै तऽ सभटा भऽ जाए छै। समांग सभसँ पैघ समांगे छै समांग सँ नीक रहै छै तऽ सभ टा नीके होइ छै बुझलियै। सै छै अहाँकेँ माँ ठीक रहै छैथ
नहि माँए कऽ बहुत मोन खराब भए गेले। ओकरा तऽ सुुगर गेल रेहा परसू खना देखबै लए डॉक्टर लग तऽ सुगर तऽ पूरा कम भऽ गेलै सुगर कम भऽ गेल छै पूरा लेकिन ओ जे हँ दबाई दै छै पैंतीस सए केँ तऽ ते केँ हँ तऽ ओ कह छै दबाइ खाऊ आ सुगर पूरा कम भऽ गेल छै कहलकै छह महीना तक खएले हँ लेकिन ओ दाँत जे छलैया ओहि लए कतेक परेश न कहलकै डॉक्टर जे जाक ओखरबाै लिए लेकिन काइल खेना बरखी रहै तऽ केना जैतै। आए फेर कियों लऽ नै गेलैय ओहि लऽ कऽ परेशान छीय भैर दिन भऽ आइख ऐहेन ऐहने फूल जाइ छै कानैत कानैत
ओ दाँत से दाँत तऽ जीविते भूत होइ छै दाँत केँ दर्द दर्द दर्द तऽ कोनो नै निक होछै फेर दाँत दर्द सब माथा आईख सभटा लागत जेना फाइट जाइ छै।
हू राजत केँ बर्थडे मे भोजो छलैह
हँ रजतके बर्ड नहि रजतके बर्थडेमे एतय नहि बौआके बर्थडेमे एतय नहि केलक सभ ओसभ अहमदाबादमे रहैया बौआ ने ओ हमर भतीजय तऽ ओ अमदेबादमे सभटा भेलै तऽ एतय नहि भेलैए किछो बुझालियै तऽ कहल किन हुनकर माँ यदि ओ रहितै तखने करितहुँ जखने ओ नहि छैथ तहन हम कथी लए बौआ यो करब से नहि करब एतय बर्थडे तखन हम कहलियै नहि तखन किया करब नहि
ओहो चैल गेले उतैहे
हँ ओहो रहैत छथिन आमदेबादमे बड़का पिती बड़का पिती लऽ गेलनि बड़के पिती लगमे रहै हाँ परह लऽ गेल छैथ आ तयमें हुनका हमरा बड़ का भायजी छथिन तिनका बेटाके भेलनि कान में कहियो बच्चामे क्रि क्रिकेट त्रिकेट खेलाइत रहथिन से नाक मे कहियो चोट लाग गेलनि बैट सकी बॉल सऽ हुनका अय अहाँ क नाक में अहाँक त फुइल गेल छलैन है आ सर्दी कहियो ठीके नय होय छलैन है तहन डॉक्टर सँ दे हाँ नय छोटका केँ तहन हुनका अहाँ केँ डॉक टर के कहलखिन सबटा बात तऽ डॉक्टर कहलकैन जे एक बेर माथाक एम आर आई करा कऽ देखा दियौ तै केँ बादमे की कहय छै तकर बाद में की ओय में निकलै या तहन कहब तऽ हुनकर नाक के हड्डी जे रहैन कि ने से ओ टेढ़ भऽ गेल छलैन है ओ टेढ़ भऽ गेल छलैन हेँ तऽ अहाँके काल्हि खनि हुनका ऑपरेशन भेलैन हेँ तऽ एखन तीन दिन चाइर दिन ओ ऑपरेशन भेल छैन तऽ ओतय रख तनि तऽ ओहि लऽ कऽ परेशान छथिन आ बाहर मे तऽ छैहे जे बैसि कऽ तऽ नै भेटय छै तऽ कमेतै तखने खेतै
हँ
गाम नै छै जे गाम मे सभचीज के सुविधा रहैत छै आ बाहर मे तऽ से नै छै तऽ कमाउ तहने खाउ नै कमेब तऽ कतऽ सँ खैब तऽ उएह छैथ काल्हि खनि हुनकर कनियों फोन केने रहथिन तऽ बड्ड कनैत रहथिन कहलियै नै कानु कनियाँ सबटा हेतै ठीके भऽ जेतै एखन हमरे केहन भेल छलए की हाल छलए देखलिये आ कते टा हमरा पथरी छले जते टा धियापुता गाम मे गोली खेलाय ये ओते टा पथरी छले आ ओहिमे सूजन जे छले सूजन कम नै होइ छले तीन बुझियौ ने चारि पाँच महिना सँ पथे परहेज मे छलौं हेँ जखन फेरो सूजन कहलकै एम आर आइ कराब ले तऽ से जखन भेल तैमे अहाँके जाँचमे एलै तऽ ओ पित्त के थैली के गांठ जेहन होइ छै किने ओहिपर जाकऽ ओ थैली आ पितके थैली पर जा के ओ अटैक गेल रहै गोल तहन फेरो अहाँके डॉक्टर कहै जे सूजन जखने कम हैत तखने ऑपरेशन हैत आ ओहिमे तऽ रिक्स रहत त तहन फेरो अहाँके जखन सुजन कम भेलै फेरो टेस्ट सब देलकै तऽ करेलियै तऽ करेलियै तऽ कहल कै जे अहाँ काइल खनि ऑपरेशन करा लिय तहिना कर रेलौं तऽ अहाँके दस तारिक कऽ ऑपरेशन अहाँक के कऽ देलक कऽ तऽ देलक फेर बड्ड परेशानी भेल धियोपुतासब सभ ततेक कनै पूछू नै
हँ से तऽ हमहूँ सब सुनलियै तऽ मोन अथी भऽ गेल जे देखियौ केन